हेलो
आ
कहू
ठीक छिये
हँ ठीक छिये तू ठीक छै
हमू ठीक छिये गाइ एगो गप्प कहे लए छलियौ
की
कहियौ खिसियेब ही नइ ने
तऽ खिसियियावला हेतौ तऽ खिसियएबे करबहु ना
कहियौ अ की नहि कहियऊ नइ आब नइ कहबऊ डोर लगइ मम्मी देखिने तु जे देबही की नइ से कह न
हँ जाए देबौ नीक वला काज हेतौ तऽ जेए देबौ
हँ यार सुन ली त ई दोस्त सब न कहै छलै कि से चलय लए बहुत दिन भऽ गेलै आ हमरसभके पूरा ग्रुपके आदमी सब छलै जते भी लड़का हमसभ छलियै आ अगला महिना की छै से जाय के छै ने सभ चलि जेतैय अलग अलग रवे चलते एग्रीकल्चर वाला फेर सभ दोस्तसभ बिछड़ि जेयबै कोइ कतहु कोइ कतहु तऽ सभ कहिय से चलू ने यौ घूमय लए से एक बेर भऽ जेतैय अपना सभके घूमयके कतो पूरा इमोशनलक रहल छैय सब करिए
तू एखने तऽ घूमि कऽ एलिहे न
उम्हर गेल छलियै एग्जाम दै लए ठीक छै तऽ ए्जाम द के लियै री ठीक छै ओहिठमा तऽ ओतऽ कोनो स्पेशल घुमनाइ नहि ने भेले ई देखी एत की कहै छै दोस्तसभ इमोशनल भऽ रहल छै सभटा आ सभटा कहै छै कि चलू ने यौ से फेर कहिया हेते जाय ल नहि हेतै
तऽ घूमनाइ के समय अखन तोहर बीत गेलौ अखन त नहि बीतलूऐ अखन तऽ जनमे के ठाढ़ भेले हे तू आ तहन तोरा घुमनै पर बहुत मोन हौ छौ
अरे तऽ घुमनै उमरसँ मम्मी कते दिन भेबे केलैय छुट्टी ठीके एक महीना भेलैय या एहिमे घुमलियै की सब कतऽ कतऽ नहि जाइ छै सबके अथी साथे फैमिली सब साथे तऽ पहाड़ पर जे गेलियै तऽ पहा पहार पर जे गेलियै त एग्जाम दैले गेल छलियै कथी करेलै गेल छलियै पहि एकग्जाम देलियै फेर रिटर्न मे एलि त कनिये दूर छलियै त चली गेलियै अखन त अस्पेशल हम सभ जा रहल रहल छियै न नेपाल हम सभ जनकपुर दिस जै छियै
अच्छा जनकपुर दिस जै छी कै दिन लगतौ
उहै दू दिन तीन दिन
तऽ कै आदमी से जाइ छीही
हम सब जाइ छियौ छ आदमी सो वेह सब एते इमोशनल कऽ देलक न सब फोन पर बोलियौ अहा नै जेबै त फेर केना हेत एहिं खुटटा छै एगो हमर दोस्त छै सत्य ओकरो फोर्स कर ऐस्ट्रो जैके बिलकुले मन नै छलै जीरो परसेंट हमरो सब के जीरो परसेंट किया कि हम सब एबे केलियै अखनी एते दूरसँ
तऽ दोस्त सब सगे जे जाइ छीही तऽ दोस्त तऽ सभ जे सभ ठीके नहि रहै छै सभ गलतो भऽ सकै छै
गलत नहि हहौ छै किछु एहन करबी तब न सब एत इमोशनल भऽ क गप क रहल छै कि चल सबगो फेर कहिया मिलब नहि मिलब एत कॉलेजमे कहिया कत पर सभ मिलै छै आ चलते तो ओहीमे रहतय आ ऐ क बाद रावे खतम ककरो सबके कैंपस सेलेक्शन हेतै नौकरी लगते कोई म प्रदेश चलि जेतैय कोइ महाराष्ट्र जेतै कोइ गुजरात जेतै सभ सभ जगह चलि जेतै फेर मौके नहि मिलतै कहि घु घुमनैयो फिरनै त बुझिते छहि दोस्ते साथे हौ छै फैमली साथे जेबही त चल एगो सुनिश्चित जगह पर जेही कोइ जगहे पर जाय के छै आ रुकै के छै दोस्त सब साथे सब जगह रास्तामे रुक कऽ फोटो खिचा ई करु ओ करु ओ सब याद रहै छै न
तऽ दोस्तो हौ छै बौआ खतरनाक लऽ तऽ जाय छै लेकिन खतरनाको बनि जाय छै दोस्त
तोरा की लगै छौ तोहर बेटा सबसे खतरनाके छिये
आ दोस्त सनके खतरनाक नहि
मानै छियौ लेकिन तोरो बेटा तऽ खत कमजोर थोड़े नै छै जे हार मानि लेतै खतरनाके छियै हम ग्रुप के लीडर छीयै तबे न हमरा पर खुट्टा छै हम नहि जेयबै सत्यम नै जेतै कहानी खतम कोइ नहि जेतै तऽ आ मेन हमरे सब पर इमोशनल भऽ क फोर्स कऽ रहल छै कि चलू आ हमरा लग तऽ बुझियै एक रुपैआ एखन अछिछो नहि एबे कयेलैआ खतम भऽ गेलै सभ पैसा तब ओसभ कहैत छै अहाँके कथी अछि खाली खाने पीना न तऽ खाना पीना हमसभ नहि खुआ सकैत छीयै
तऽ जनकपुर जेबे ओ जनकपुरमे राम मंदिर सब जे घुमबे
हँ जनकपुरमे राम मन्दिर सब तू तऽ नहि ने गेलेबही एखन तक
नहि हम गेल छियै हमरा मामा गाम ऐ ओतऽ
हँ हँ मामा हगे ओहिठाम ओ तऽ एकहीमे
हँ हँ हमरा तऽ जटही मामा गाम ऐ तऽ हमरा तऽ हमरा सबके तऽ कमे दूर लगैया ओतऽसँ
य एक बेेर जे हम गेल छलियौ एक बेर हमहुँ गेल छियौ तोरा मामा गाम
हँ गेल छलही छोटमे तोरा याद नहि छौ
नहि तऽ ओ हमरा याद अछौ लगभग ओ छौ नाना बा छल बहुत साल के बुझल न उहे तऽ आइ काल्हि लोक कते जीबतै
बहु बहुत छोट छलथिन छलिहे तु तऽ उ नाना बौआ छलखिन त हमरा देखै ला मोन लागल रहि बियाह के बाद नहि गेलियन हम तऽ माँके कहथिन नानी माँके कहथिन जे कही बौआके आबै लए हम भेट करबै तऽ हम गेलियन गेलियै तऽ दू दिनका बाद ओ खतमे भऽ गेलखिन
उएह छै ने आ देखिय अपना सबके ने एक तरहसे अपने सबके देखे दुआरे बुझा छै छलखिन ओ अति जिन्दा
हाँ प्राण हमरेसब दुआरे लटकल छलनि देखय लए जे देख लियै
अपना सब आ एलियै आ देखी दू दिन बाद फेर मरि गेलखिन जे नानी माँ गेल छलखिन
हँ तऽ हमसब ओतहिए छलियै न तऽ नानी माँ गेल रहथिन
हँ मामे गाँवमे छलियै अपनासब
हाँ
सब गोटा आ इ देखी जेना खना बाबा सब कते दिन जियलखिन ओहि टाइमके खाना पीना देखै छलियै कते नॉर्मल होइ छलै आब मेन छै दबाई सब वला नहि ने होइ छलै खाना पीना
तऽ पहिले तोरा फूल ही थारी मे खाइत छलखिन नाना बाबा सब नाना बाबा सब जे खाई छलखिन हाँ तऽ पहिलुका जमाना फूलही थारी लऽ कऽ खाइत छलखिन फूलही थारीमे बाटीमे आ तो अथीमे लोटामे पाइन पीबैत छलखिन हे सबटा पाइन फूलही थारी फूलही लोटा फूलही गिलास ओहि सबमें जे खाय छलखिन तऽ बिमारी कहियो नहि दौड़े छलन
नहि तऽ ओ तऽ ठीक छै लेकिन एखनके टाइममे कहाँ कोइ अपनासब घरमे कहाँ कोइ खाई छै
हाँ तऽ नहि खाई छथिन अपनासब घरमे पहिले लेकिन खाई छलखिन हे सब
आ गे मम्मी कथि लएने खाय छै से अखन के लोक सब
ओ आब एय दुआरे नहि खाय हेथिन अपना सबके बाबा सब ओ पहिलका जमाना जकाँ छथिन लेकिन ओते बुद्धि बला नहि छथिन जे हमरा जएहमे भेटय सएहमे खा लेलहुँ
ओहए आ देखी ने आइयए कतेक देर फेर ओतय रहू ई करू गाछी सबमे देख नहि छी सब परेशानी रहै छै
हाँ तै दुआरे परेसान छै सुख नइ ने नीक लगै छइन अपना बाबासबके
नहि तऽ पुराने जमाना के छथिन ने आइ काल्हि आब देखि न अपने जे गाछी छै ओहिमे सबटा मे आम मे नीचा से कीड़ा लाइग जाय छै सबटा गिरे छै जेकि देखि दवाइ यूज ओना नइ भेल अपना सब गाछी मे लेकिन सबटा जे अगल बगल के आसपास के सब देने छलै दवाई तबो ओकरो सब मे उएहे बीमारी धेने छै तऽ देखैने छियै दबाइोसे त नइ कोनो असर छै
एकोटा आम नय नीक निकलै छै त
ह देखे ने छी किशुनभोग सबमे लगे छै गिर जाइ छै फेेकाई छै
हँ तऽ दादीमाँ अपन की केयने छथ त अपन मोटे बनबै छैथ
हम तऽ ई देखैत छी अपना सबके मिथिलाञ्चल मे जे देखिय लोकसब बाहर दिल्ली बम्बई वला आदमी सब एक किलो आम खाई ल सोच छै खरदै छै एतअ त बाई द दस दस किलो डेली फेक रहल छिये अपना सब सरलाहा आम
भरोट भराई छै
भरोठ भराइ छै बुझिय जेना माटि लोक भराबै छै तेना अपनासँ माटि जेना भरै छी आम सब
हाँ
सैह सब ठीके
खेनाई पिनाई भऽ गेलौ
खाना पीना एखन कहाँ भेलै आ बइन रहल छै
नहि खेलिहे
नहि आ सेमे देखै नहि छी लाइटो कटि गेलै
हे तऽ लेटो तो कठि जाइ छउ
ह लाइटो फेट गेलै बड़ दिक्कत छै
अच्छा तऽ कहिल पैकिंग तैकिंग भऽ गेलै कपड़ाभ सेता गेलउ
ह पैकिंग सब तऽ केली ह मम तुही अते खिसियाल छलहि जे की करी समझ नइ अबै छलै हम कहलियै तू कहबी कि नहि कहबी जाय लए
हम तऽ एखन कहै छलियौ नहि जाय लए एखन नहिए जैते तऽ ठीक छलहुँ
इहो तऽ देखबै ने दोस्तो सब सब छै इमोशनल छै दुनू तरफसँ देखऽ पड़े छै ने अब देख कि एक तरहसँ ओहो सब फैमलीए भेलै कॉलेज के जे होइ छै मान तीन साल ओतौ बितेलियै तऽ ओहोसभ एक तरह एतअ त आदमी ट्रेन मे जाइ छै तऽ दू दिन रहै छै तऽ एगो अटैचमेंट भ जाय छै सामने वाला के अथी सँ बोगी वाला आदमी सब सँ एतअ त तीन साल हम बीतेलियै सब साथमे
हँ
बुझी त एकोटा अप ने फोटो भेल छै ने किछु भेल छै मान तीन साल बाद जे हमरे बाल बच्च बच्चा पुछते कि पापा की केलियै आ ई कॉलेज लाइफ केहन भेल नहि भेल की कहबै आ आब जे ई तऽ रहते ने तऽ कहि सकैत छी कि पहाड़ी लाइफ घुमलहु सभ चीज केलहुं ता पहाड़ं घुमलहुँं खाली ई सब केलहुँ ओ केलहुँ तऽ एगो यादगार रहै छै न
हँ
आ नशा छोड़ि कऽ सभचीज कयेलहुँ
सभचीज केलहुँ
घुमनाइ नशा बनेलहुँ तऽ ओहो सब कहते ने हँ चलू सब नीक काम केलहुँ ईसभ कते आदमी के नशा होइ छै ककरो कते आदमी के घूमेय के होइ छै तऽ भाई किछो मे
घुमि ले एखन घूमेके समय छै जखन कमे लगबे तहन पता चल
घुमनाइ कहियो घुमयके टाइमे नहि मिलतै तऽ कथी करतै आदमी मौका मिलतै खुद तब ओहिके बाद फेमली देखतइ की इ देखतै सेलरी एते टाइम टू टाइम सात बजे जाउ नौकरी पर तऽ आठ बजे राति के आउ कोनो ठीक नहि टाइम के तऽ मौका कहिय मिलत एकटा रविके छुट्टी मिलतै ओहो मे टेंशने रहते घर के के काज करू ई करू ओ करू कहियो छुट्टी नहि पिना एखन कहाँ खेलियै
तऽ कखन
आब खेबइ अभी बाबा ऐलखिन पिना लाइट कटि गेलै आब आब लाइट के कोनो ठीक नहि छै ओन त ब छै हँ आ मम्मी ग टिक्की मतलब कथी होइ छै से तोरा पता छौ
कथी
टिक्की टिक्की कथी होइ छै से
टिक्की छोला
हे टिक्की छोला नहि ईसभ जे केशमे जे रहै छै टिक्की ओकरा कथि कहै छै चोटी कहै छियै न
चोटी कहै छै ओ टिक्की कहे छै ब्राह्मण के होइ छै ओ टिक्की ओ ज तखन ने पहचान हेतै
ब्राह्मण के नए एना त देख हिन्दू के पहचान भेलै टी
टि टिक्की आब नहि हिन्दूके पहचान नहि भेलै ब्राह्मण जते ब्राह्मण भेलै ओ ब्राह्मण के भेलै टिक्की हिन्दू तऽ सभ छै हिन्दू ब्राह्मण के देखसी से तऽ सब जनेऊ पहिर लेलक आ सब टिकी बना लेलक लेकिन ओ सब हिन्दू नहि ने भेलै
नहि नहि चल बढ़िया छै चु आ ई जे कली टिकी छौला से तोरा बनै लबै छौ कि ने
हँ टीकी छोला बनै आबैया
आबै छौनाहि पहिले जे बनाबे छलियै तऽ की सब रेसिपी रहै छलै जेना हमरा बनाबै के मन हेतै तऽ केना बनतै
जे किछु लए तोरा एना बनतौ जे तू आलूकेँ उबाइल ले आलोग तू गिलाससँ या एकटा फोड़ै वला होइ छै तैइ सब फोइड़ ले
गिलास से फोड़ लिय ओकरा फे ओकरा कद्दू कस जेना या तऽ ओहो घीस तो को क सकै छै न कदू कस मे घीच दिय
हँ हाथ से जे हाथ से जे घुरबी तऽ ओ कते के मु नै मानै छै खाय के त गिलास गूइर दियौ त‌ ओ अथि स थकुइच दियौ आ ओकरा बनाक नीक सँ गोले गोले बना लिअ आ हलका तेलमे रिफेनमे दऽ कऽ ओकरा बना लिअ ओकरा हल्का हल्का तैर लिया आ छोला बना लिया
छोला फेर चटनी सबमे कथी दै छियै उपर
कथीमे
सब जे पड़ै छै ऊपर सँ
हँ तऽ छोला बैन गेलौ तऽ कनी दही पीसलीहै मिक्सी मे आ दही पीस हँ आ हल्का जे ओ मेहिका बला जे दाल बुट अबै छै
हँ भुजिया जी हँ भुज बिकाजी के भुजिया
हँ तऽ ओ लऽ ले आ जेना अथि के भेलौ हँ जंजीरा तेतैरके चटनी सब नहि होइ छौ ओसभ कनि आरो ओहिपर टिकी पहिले टिकी धऽ देबही त